हेलो।
की हाल-चाल।
ठीक छै, आवाज अबै छौउ।
हँ, बढ़िया आवाज अबैया अहाँके।
हम एत्तै मोटरसाइकिल लग में छी।
से किया घर चलि जो ने।
नहि इम्हर ओहर तीसके छियै।
ओ सेह की ओहिना नहि देखथुन चाची।
हँ श त हमरा दिमाग अइ।
ह तऽ घूमिते-घूमिते अपन बस बात कऽ ले।
हाँ।
किछ काजो करैत रह। हँ या तऽ या तऽ भंस। सा घर में जाकऽ चाउर कम से कम सूप में निकालि ले।
हँ सही कहलि।
किछ काज करैत रह।
हँ हँ एकदम।
चाउर निकैल ले, कते, कते देवही आय कटोरी।
चाउड़ आइ वहै चार कटोरी।
हँ दऽ दही चाइर कटोरी।
हँ।
की कहली।
ठीक ने तु।
हूं। भात तऽ हम खेबै, आ कि आई अल्लू वाला ओवाला बनेबै, अल्लू टमाटर आओर। सेहो छौ एकटा, आर सोयाबीन दऽ कऽ।
भातेमें।
हँ।
हँ, ओ हमरा बड्ड इच्छा छलै।
तऽ उएह आइ बना लै छि।
ओ हमरा ब।
तरकारियो कियाकि, तरकारियो कियाकि कोनो बड्ड तऽ नहि हेतै, तऽ पप्पो लए रहै जेताइन तरकारी। मम्मियो फेर खेती तऽ ओ।
और सभ, हूं। की भेल, हैया छै सूप। आओर सभ तहन ठीक छौ।
और सभ हँ सभ ठीक-ठाक छै।
तोहें नहैले-सुनैलें?
नई एखन नई नहेलहुँ हे कनि देर बाद नहैब अखन ओ
कीए।
अरे लेट भऽ गेलै भोरसँ काज सभ छलैए ओई दुआरे।
ओ, होहिए जाइ छैय काज करैत - करैत लेट होईये जाइ छैय।
हँ, वहे आब नहेबई।
ओ और पढ़ाई -लिखाइ।
पढ़ाई-लिखाई नहि ओते चलैये बैसी।
हमरो सैह अई पढ़ाई के हमरा सबर मनै छैय।
हमरा पैर बहुत फुलि गेलए लेकिन
करबै की।
लाल चाइ बहुत नीक छलौए। हुं लाल चाइ बड़ नीक रहौ।
ओ बनेने के छलैयै।
हुम्म बेसी जोरस नहि बाज जे सुनाइ दै।
हँ और आवाज ठीक छौ।
पता नई चलई यार ककरो।
नई नहि
तू की करई छैं।
चाउर नपै छी।
ह ह।
नास्ता भऽ गेलउ।
नई भेल ऐ।
मम्मी खेलकै नाश्ता।
हूं।
दबाई खेलकै।
दबाईत खेनहे हेतै।
हं, आई कनि माथस नहेबई पाईन छै कि नईगे।
हेबाक तऽ चाही।
कनि आइ माथसँ नहेबाक अई नीकस।
हँ। हमरो ओछान सभ सैंता गेल कोबरा च पुबरिया घरमे।
हूँ।
तऽ आब बस उएह कहलियै जे आब मोन शान्त कऽ कऽ पढ़य लै बैसु।
हं, किछ कऽ कऽ पढ़ैलै तऽ बैस के छैय भाई।
हँ, एकबर काँपी लऽ कऽ बैसल छलऊं फेर चाय के टपकान टपैक गेल।
तऽ उएह नऽ पढ़ाईके हमरा सऽ बड़ दुश्मनी छैय। बड दुश्मनी छिये। हमरो इंग्लिश पढ़बाक अई हुए।
किछ समझे नै अबैयै।
कतऽ से शुरू करी, स्टार्ट करी।
ई करू नहि करू हुं।
आओर ईसभ तहैन।
आओर सब तऽ ठीके छैय।
तहैन खेनाय-पिनाय मे की सब बनलौ वाए?
खेनाय-पिनाय मे सजमैन के तरकारी आर भात बनाएब, रोटी बनैने छी।
थारी मे
अवाज ने आबै छो गे नीक से।
नै आबै छौ।
हाँ आब एलो। पता नै देखैतो नै, देखै छियै पाँच मिनट।
अच्छा। कुनो बात नै छै। हेलो। हेलो। हेलो।